जी नमस्कार जी नमस्कार। कहै छै ने जी यहाँ के हालचाल सब नीक। छय अहाँ के कहे छीयै अहाँ के की हाल छी।
हमरो हालचाल सब नीके छय खाना पीना भए गेल छै अहाँ के।
जी खाना पीना भ गेल छैै अहाँ खाना पीना हो गेल छीयै।
न अभी हम नाश्ते कइले छी खनो अब जाइ छी। आहाँ के घरे खाना की बनले छय।
बनल छियै। इहे बनल छी पनीर आ चना के सब्जी बनल छी। आ चावल बनल छिये। ऊपर से त आमो खा लेे छी पाकल आम नय रहे छय।
जी जी बड़ा नीक लागे छै पाकल आम।
जी बड़ा नीक लगै छै यहाँ त का कहै इतना नीक लगे छै खाय छी तऽ। तफे ल जीज लाबै छियै आओर कह छी अहाँ की की कर छी
हम खायले छी दाल भात भुजिया आलू परवल के भुजिया आलू भिन्डी के भुजिया। भिंडी के रस लगा के सरसों वाला सब्जी खाइले छी। एकरा बाद। ओहिमे घीउ डाल लेले छी आ ओहिमे मसाला मिला के अचार के। तनी मनी प्याज काट लेले छी आ ओहे डाल के इतना निक। से खयले छी कि अहाँके हम की बताई छी।
जी अहूके त बारा नीक चीज खयले छी।
जी अहूके बड़ा नीक चीज खैले छियै। आँहा रोज एतने नीक नीक चीज खाय छी कि।
हं जी जी ई तऽ बात छै। और हमरा चाशमा खरीदे के छी अहाँ के ओड़ी चशमा मिले छीय।
हँ मिलै छियै नू हम तऽ अपने लेलेे छियै चार हजार के।
हँ हँ सुने मे त एल छी अहाँके गेल छी तऽ। चार हजार के चश्मा लेले छियै। आ अथी कापड़ा उपरा किनले छी। चार हजार के नाम पड़ल छै तेंतीस सौ के सुन मे आयल छै ई सब।
हँ तेंतीस सौ के पड़ल छै।
एगो लड़का यहाँ कहले छी जे अहाँके किन ले छियै ने ओहि दिना। कहले छियै।
लेकिन अब अब जे लोग जाय छै ने ओकर दाम बढ़ गेल छै।
जी बड़ी महंगाई बढ़े छै अहाँके पताई छी। अभी ओ नया मोबाइल किने छी चौबीस हजार के दाम रहै छी। ऊ हो गेल छै सताइस हजार बताबै छै चार
हँ आ उहों मोबाइलवा हम लेले छियै सोल सत सत्रह हजार में
आ बताबै छी आहाँके सोलह सत्रह हजार। तऽ हम कितना पढ़ गेल छी चैर- चैर आठ आठ हजार बढ़ गेले छी साते महिना में अब- अब कुछे दिन मे तीन हजार बड़ गेल छै बताबै छै कितना दाम जल्दी- जल्दी बढ़ै छियै।
की करि सकैत छियै बढ़ै छै तऽ बढ़बे बढ़े छी तऽ बढ़बे करै छी अब हमनी केभी एयमे की कर सकै छी अहूं तऽ बता। पता जानबे करै छै कि अब दुनिया के हाथ में छै।
हूँ सुनै छियै ने एगो- एगो- एगो किनेके। गाड़ी किनेै के सोचले छियै कैसन गाड़ी किनियै अहाँके तऽ बताबै छियै ने। सब से नीक।
अम।
चैर चाका मे
चै -चैर चक्का मे कहै छिय तऽ चैर जगह मे आहाँ हमरा मतलब की। हँ मतलब कि कम रेंजके तऽ हमरा गाड़ी नऽ पता छै अगर अहाँके मोन करै छै। के हम बताउ छै तऽ हम मतलब कि उतना भी न पचा छै। लेकिन हम महंग महंग गाड़ी कहै छै तऽ। ओमे मे हम अहाँके सजेशन मतलब अच्छा विचार दे सकै छी कि ई। एमे ई होके छै ई ब्रांड ऐसन छै ओमे हम बढ़िया बता सकै छै।
आहाँ के आवाज वन आबै छै से सब धीरे -धीरे अबै छै।
बोलाै छै कि जो। कम मतलब सस्ता गाड़ी हकै छै ओकरा बारे मे हम अभी तक पता न लगले छी धीरे -धीरे। लगाबै छी। तऽ अहाँके बताब अभी तऽ नहिये ने लेबे छै अभी समय छै ने अहाँ के लेबे मे।
अच्छा मोटरसाइकिलो लेवे छी चाहे चैर चके लेबे छी दुनू में से एगो लेवेैय छी। ओ हमर दाम रहे छिय इहे पीस रखले छियै।
अ ते तीस लाख में तऽ बड़ा नीक- नीक गाड़ी आ जाय छै तीस लाख में तऽ कोनो दिक्कते नै छै।
पता छै हम तऽ सोचै छि। हम तऽ सोचे छी जेड एक्स टेन आर सुनले छियै ई बड़ा नीक मोटरसाइकिल होय छियै।
हँ सुनले छी अच्छा तऽ एगो बात बताउ ने आहाँ के। तरफ गर -गर्मी छै।
जी बड़ी रौदा पड़ै छै किये कहियै आहाँ से। इतना रौदा पड़ेै छै घर से बाहर निकल मे मुश्किल कर देेले छै ई रौद। आहाँ के ओनी रौदा परै छियै।
जी। रौदा तऽ पड़ै छियै लेकिन की करि सकै छी रौदामे तऽ तनी -मनी दिक्कतो होय छै। हमरा तऽ परीक्षा देबै जाइ छी तऽ इतना दिक्कत होइ छै कि हम की बताउ।
आहाँ से हम कहै चाहै छी। ई पाँच गो ई हो गेल छै आहाँ के एतिके देर में मैसेज करे छी ठीक छै।
क ओ कल हम उह त भ गेल छै किछ समय
जी जी न न दस मिन न भेल छियै लेकिन अथी हो गेल छियै पाँच गो हो गेल छै अहाँ के पाटन छी जी
बोलै छै कि खाना पीना खैले छियै
जी हम त खाना पीना खा लेलेे छियै अहा कहै छीय अहा खा लेले छी
जी हम खा लेे छी ओ जेथी बोले के छै ओ अहाँ हमरा मैसेज कर दै छी एहिमे न बोलेके चाही
जी जी ई त बात अहाँ के नीक कहै छी
बोले छी और बताउ न अहाँ के मातााजी पिताजी भाय बहन दादा दादी प्रदादा नना नानी प्रनानी इलोग कैसन छियै इलोग निक छियै
जी दादा प्रदादा नाना नानी फुआ फूफा ए ओ माताजी पिताजी सब निक छियै अहाँ के कहै छी ने अहाँ के दादा प्रदादा न न नानीजी प्रदादा जी दादाजी सब निक छै य आहम के
इ सब निक छै
बस निक रहै चाहै छियै पाता छै ताकला हो गैले छी बड़ी दुःख होइ छै
तब की कर सकै छी आब जरूरिेए हो जाइ छै त कुछ दिक्क दिक्कते हो जाइछै त के करब अहाँ के के
जी इतना सुन्दर लगै छिय ने बड़का बड़का केस छै त सुन्दर लगै छिय एगो बात कही आगे केना रहै छिए थिका सब ओतक आगे मे रहै छी उठ जाइ छै काहे इ त बता सकै छी लेकिन बारका केस हो जाइ छै त नै निक लगै छै लेकिन छोट छोट रहैत छै न पीछने के साइड मे रहै छै त बाहरे भागि जाइ छै ओने के साइड निके ने लागै छी अहा के बता सके छी इ काहे होय छै
बाउ हमरा त उतना न पता छै अगर पता रहै छियै त हम बता दै छिए लेकिन अभी हमरा ना पता छै त हम की बताउ अहाँ के
जी अहु न पता छी ऐसे अहाँ के घर मे एसी पंखा कुलर फ्रिज किछो छी आ इ
हमरा घर मे पंखा छै एगो फ्रिज छिए आ एगो हो गेल एगो फ्रिज छिए एगो पंग दूगो पंखा छै बस इहे त छै
ब अहु के त घर मे पंखा फ्रिज सब छी
और बताउ ने अहाँ के घर में की की छियै
हमरो घर में छियै एसी पंखा कुलर फ्रिज आय इथी छी इ स ना छियै पंखा खाली छियै
ओ त त निके छियै सबके घर मे कुछो कुछो त होबे करै छै और बताउ न अहाँ के तबे तबियत के केना छै तबियत त अहाँ के निके होइ छै हमरा लागै छै
जी इहा क त तबियत निक छियै लेकिन आह के तबियत कैसन छै
हमरो तबियत युब्येत व सब निक छियै कोनो दिक्कत न होइ छै
अहाँके - अहाँके आवाजवा ऐसे काहे हो गेल छै, तऽ दोसरे हो गेल छै, मने ऐसन बहुत बुजुर्ग जैसन आवाज अबै छै अहाँके आ जैसे दोसरे बुझाइ छै।
बअड़ जैसन आबै छै न।
जी।
तनी मनी इ गालबा- गालबा न उगै छै उ बाज आबि गेल छै।
हां छुइ से।
ह सर्दे भेल रहै छै, ओहि कारण तनी- मनी दिक्कत भेल छै।
और कहै छीए ने ओहने हम सोचले छियै आम के बोइआम मिलै छियै। आम के अचार लगावे वाला बोइयाम।
इ सब मिलै छियै।
कितना रुपआ मिलै छै अहाँके पता छै कुछो।
न अभी तऽ हमरा न पता छै हम कबो न ढूढ़ले छी। ढूँढ़ै छी तऽ बताय छी।
जी जरूर पूइछके जरूर बताबै छी। और कहै छी ने अहाँके कही चले छी घूमे।
चल सकै छी अहाँ जेने बोलै छी ओने जाइ छी कोनो दिक्कत न छै हमरा।
बस इहेए कुछ दिन रुक जाइ छी ओकरा बाद। जहाँ मोन करै छी चलै छी किने।
जी काहे न अहाँ बस हमरा बता दू केने जायके छै।
ह आ हमरा तऽ मन छी केशरिया उरी जाय के छी, एहो मन्दिरबा चे गेल छी। से शिवलिंग जी अहाँके।
ह जो मतलब कि छै हँ जो बड़ बड़का छै। ओने बनै छै ना हम ना गेल छी अभी तक त ना गेले छी।
चले छी न घूम लेबे छी, ओहो घूम लेबे छी केसरिया पारका रहे छी। किछो लाल किला जैसे रहै छै ओहो घूम लेबे छीयै।
अच्छा चल चलै छी, अहाँ बोले छी तऽ अहींके जरे चल चलै छी।
ओहुँ एगो रेस्टरेंट खोलल छी पता छै होटल माने। ओकरे सामने। जी ओकरे सामने खोलले छियै हम अहाँ तऽ देखले छियै। माने उहाँ के दू चैर गो वीडियो बनाबे छियै ने लोग। कमेडी वीडियो इ सब बनावे छैै, तऽ ओहि सब लोक सब के। मोबाइल ओहि सबके लोक सबके रहै छै ने। तऽ देखले छीय पीछे के ओने रहै छै रेस्टोरेंट रहै छै, आ पीछे उहे रहै छै केसरिया के। जैसे लाल किला ना रहै छै ओय सने है उहे रोपै छै।
जी उहोकै छै ने बड़ा नीको लागे छै घूमे वला जगह छै न केस। हमरा तऽ मन छै राजगीर चलै के उहाँ ग्लास बृज इ सब देखे के छै।
राजगीर कहाँ छियै?
बिहारे में छै थोड़े दूर छै।
कम से कम इहाँ से कितना किलोमीटर दूर छै।
हमे न पता छै, हमरा पता करे के छै, लेकिन बड़ा नीक छै जगह। घूमे वला जगह छै पहाड़ी इलाका छै। पूरा पहाड़े से भरल इलाका छै, पहाड़ पे गलाश के। पुल बनल छै।
जी।
ओहिपे आदमी सब घुमै छै।
बाह। एहि से तऽ हम हमरो तऽ तै के मोन करै छै नेपाल उपाल घूमेके उम्हर बड़ी पहाड़ छियै। घूमे में बड़ा नीक लागै छी।
हूँ होबो करै छै।
अहाँ के मोबइलिया वाटर प्रूफ छै कि अथी छै जौन पुरानका रहै छै।
वाटरप्रूफ ओ मोबाइबा नहि छो। ओकरा तऽ हम पूरा स्विमिंग पुल मे कितना बार गिरैले छियै। पूरा मतलब कि कितना बार पानिमे रख देबै छियै कितना बार धो लै छियै। स्विमिंग पुल मेंऽ कितना बार पूरा पानी में फोटो घिंचत रहै छै बस एकेगो खराब।
पता छियै ऊपर के स्पीकरबा अहाँ के खुलल छीयै कि बन्द छीयै।
पता न आब ओतना तऽ याद न छै बंद छै।
हमरा मे तऽ खुलल छीयै हमरा तऽ लागै छीयै। इ का भेल छी खुलल छीयै कि बंद छीयै।
अहाँ के हम कहलु न देखल ले छीयै सेम टू सेम त ओना के रहले।
जी जना हमरा सब ऊपर स खुलल छियै तऽ हमरा डर लागै छि जे पानि ओनी अन्दर घूसि जाइ छै बस खराब हो जाइ छै लेकिन एक बेर धोले छियै ई हम
काम करै छि